हलो हा ठीक आहियो, हा ठीक आहियो?
बढ़िया।
हा ॿियो वांदा हा, वांदा थी वयव रोटी पाणीअ मां?
जी -जी, वांदा थी वियासि।
हा, पो चांहि पीअंदव हाणे?
चांहि अञा, देर आ असांजी चांहि लेट ठहंदी आ।
अच्छा, हा मां त चयम में हिमहिल बस वञा थी ठाहिण चाहिं।
अच्छा हाणे कपिड़ा वपिड़ा धोतासीं।
हा
त फ्री थी विया आहियूं। हाणे, मुंहिंजो छा आहे सभ लेट कम थींदो आ, असांजो कारखानो पासे में आ। त सभ कम लेट थींदो आ।
हा उह कम त करिणो ही आ देर खां थिए या जल्दी थिए।
हा उहो त करिणो आ न।
कम किॾे वेंदो उहो थोडी असांजो पीछो छॾंदो।
सही आ सही।
हा, ॿियो?
ॿियो ॿुधायो तव्हां, तव्हां ठीक आहियो, तव्हां फैमिली में केतिरा मेंबर आहियो?
असां ट्रे मेम्बर आहियूं न, हिक हुई वॾी भेण त हुन जी शादी थी वई आ।
हैलो
हा, मूंखे त अचे ती तव्हांजी आवाज़।
हा- हा मूंखे बि, अलाए छो विच में न पई अचे कटिजी पई वञे।
हा, हा -हा पहिले हुआस चार पो हिक जी शादी थी वई।
अच्छा अच्छा
त हाणे वरी ट्रे थी वियासि।
हम्म हम्म।
हा, ॿियो छा खाधो हुव अॼु रोटी
अॼु असां लूणक कई असांजे, असांजो बाबा आहे स संतधाम महाराज टिकाणे में त उन्हनि पंहिंजे खेत जी असांखे लोणक मोकिली ही।
अच्छा
हा, त उहा ही असां ठाती ईसि।
हा सही आ, असां त टमाटे जी चटनी खाधी, फुलके खां।
ॿधो आ टमाटा त महंगा आहिन।
हा पर वरी मूंखे वणंदी आ न सुठी लॻंदी आ टमाटे चटनी हिते बि महंगा ई आहिन।
सही आहे सही आहे
हा वरी ॿी भाॼियूं वॾन नथियूं न।
तव्हां खीर ई न पीअंदा आहियो।
न न पीअंदा आहियूं हाणे त वरी उह बि ड्राय फ्रूट बि पीसे रखिया आहिन कंहिं खां पुछो हो। मोले में आहे हिकिड़ो छोकिरो त हुन खां पुछो त भई छा कयूं मोटे थियण लाइ त हुनखे भई ड्रायफ्रूट विझो मखाना विझो मिश्री विझो मूंगफली भुगॾा ॿुधाइ वयो रेसिपी सॼी।
अच्छा अच्छा।
त वरी हुनखे सेके करे हाणे ठाधो आहे उहो ई।
अच्छा
अो आहे हा चवनि था थधे खीर मे इहो त ज्यादा सुवा आ हा हा उहई फक्की थी वई इअं ई खाए था सघूं।
छाणे करे कचो खीर पीओ।
हा उहो ई चवनि था भई थधे में पीओ त ज्यादा सुठो आ।
हिम़ हिम़
पर मौसम हाणे थधो थी वियो आ न त वरी उहो बि आ न भो बो
वरी सर्दी वरी सर्दी
हा उहोई त हिन लाइ वरी अस्तथमा गरम में ई पीतो।
हिम़ हिम़
हा मम्मी बि लॻी पई आ खटाइहिण जी तयारी ठाहिण में
अच्छा टाइम जी थी करे मम्मी
हा उस में सु खायं मस वरी मींह पइजी वियो त वरी ॾुकूं पातियूं खणी आयासीं।
अचछा अच्छा अच्छा।
बारिश में उहो ई लफड़ो आ न
सही आ असांज त उस ऐं मींह पवे ई नथो पियो
हिते तई ताई त मीं पए पोइ अचू घुमण हिते
बॉम्बे जो हाल ॿुधव बॉम्बे जो बॉम्बे में पाणी ई नथो अचे न पीअण जो
अच्छा पोइ पाणी किथां था पीअनि?
उहो ई त माण्हू बीच ते वञी सुम्हनि था।
ईअं पोइ बिल्कुल बि पानी कान्हे पीअण लाइ बी।
ट्न हफ़्ते खां न इहे ॻाल्हियूं थी वयूंथनि पीअण न पाणी कान्हे। सिनान त छॾु रोज़ु सिनान करणु जो मतलब ई कान्हे सिनान ई नथा करनि।
अच्छा
हा बॉम्बे ज इहे हाल आहिन।
ॿुधायो पो असां सुठा न हिते हिते पानी थस
हा हाली हाली सां सु सुखी आयू सुखी आयूअसां हिन त बारिश न पई आहे न जून अची वियो जून हली थो वञे बारिश न पई आ।
न हिते त पए थी अठ ॾींहं थिया आहिन लॻातार।
न असां वट् नथी पए पर असां वट् इहा असां वट् बारिश इन करे बि नथी पए। छोकी असां वट् मेलो लॻल आ न।
छा तहां तो मेलो लॻियल तव?
त हा असां वटि ॿारहं महीना लॻभॻ मेलो लिॻियलु हूंदो असां वटि त। त ॿार मेले जे करे जेके भया आहिनि न मटकी दॿाए छॾंदा आहिनि उल्टी करे।
हा न त इलाही टोटका बि थींदा आहिनि न, भई हो हो बि आहे त उहो बि उल्टो रखो।
हा त मेलो त मेले जे करे असां वट मींहुं नथो पए।
हा पिछले साल असांजी बि छति पई वहे थोरी पुरानो घरु थी वियो आ त असां बि बार बार तओ पा रखी अचंऊ।
अच्छा अच्छा, त पो मींहुं पियो की न पियो?
न पो न पो पए बंदि पो थी वञे।
अच्छा बढ़िया आहे ॾिसों याने टोटको हा टोटको कमु अचे थो न कुल मिलाए।
हा इलाही ईंदो आ मां त ॿ टे तवा पई रखी अचां ऐॾो जो परेशानु पिया थयूं। त मूंखे लॻे प भाई मींहुं न पए बसि असां आला थी वया सुम्हण जी जॻहि ई न पई बचे।
सही आ, सही आ,।
त सुम्हूं किथे वरी ॿाहिरि वञिणो पए आ माइटनि जे घर सुमण।
हां, हां सही आ।
इन ड्राइवरी हाणे त ठारहाई आ, हाणे त भले जेतिरो पाइणो सि पए मींहुं। हा।
ॿियो ॿुधायो रोटी मंझद जी थी वई?
हा बसि थी वई पो हाणे अॼ ओ बि आ न छा चइब आ बुआ जी ॾेराणीअ जी तबियत थोड़ी ठीकु न हुई उनजे पपा जी। त पेके वई आ, त हाणे पो हिननि जी बि रोटी असां कई।
अच्छा अच्छा।
हा गॾु रहंदा आहियूं न।
हां, घर घर में घरु ॿुॾी वञी मरु।
हा उहे त आहिनि न वॾनि वॾनि जा डायलॉग।
हा असांजी ॾेराणी मु मुंजी ॾेराणी गॾु रहंदी आ।
हा।
पर मतिलबु न रखंदा आहियूं एॾो हेठि मथे रहंदा आहियूं। पंजी पंजी ज़िंदगी थींदा आहियूं।
बाक़ी विरांडो हिकु ई आ। शकलियूं दो हु सुबुह साणु नज़र ईंदियूं आहिनि हिक ॿिए जूं।
हां, न न पंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी जीअंदा आहियूं। हिक ॿिए खे मतिलबु न रखंदा आहियूं हिक ॿिए सां। ईअं हाय हलो ईअं लड़ा लड़ाई झगड़ा बि न लड़ाई झगड़ा बि न हाय हलो।
हा सुठो आ न लड़ाई झगड़ा जो कयूं इअं ई मिठे मिठे में ॻाल्हाइणु भले घटि करे रखबो आ।
हा घटु ॻाल्हाए जे।
हा ज ज्यादा ॻाल्हियूं त वरी ज्यादा लड़ायूं थी पवनि न।
हा न मांई चयोमांसि। चोमासि स न तूं मुंहिंजे घरु ईंदीअ, मां तुंहिंजे घरु बि न ईंदम इन करे मतिलबु घटि रखणो आ।
हा सुठो आ न।
सुठी ॻाल्हि आ, भई हूअ काॾे वञे मां न पुछंदी आयासि काॾे ती वञी, मां काॾे वेंदी आया मुंजा न पुछंदी आ कॾे ती वञी।
हा हर कंहिंखे अॼुकल्ह प्राइवेसी खपे, ॿार ई नंढो पैदा थो हे चवे थो मूंखे प्राइवेसी ॾियो।
हा बाक़ी इंट्रफीयर नथो वणे नं।
हा उहोई त आहे न, पुछु-पुछु नथी वणे न कंहिंखे बि अॼुकल्ह।
सही आहे।
हर कोई बिंदास माण्हू आहिनि।
हा।
हा।
बियो मम्मी ठीकु अथव? पापा ठीकु अथव? हा मुंहिंजी गुड़ियाऊं बढ़िया मस्तु लॻी पई आहिनि, पंहिंजा पंहिंजा
हा वांदी थी वयूं, कमु मां फुर्सत
मां पंहिंजे ॿारुनि खे वधीकु परेशान न कंदी आहियांनि, जेतिरो पुॼनिदमि कमु कंदी आहियांनि।
अच्छा।
जेतिरो क पुॼनिदमि कमु कंदी आहियानि न पुॼे ठीकु आहे। मतिलबु इहो आहे ज़िंदगी, चवंदी आहियानि जीओ।
हा, सुठो आहे न।
कमु जे खां पोइता मां पंहिंजी छोकिरियअ खे परेशानु न कंदी आहियां। कुझु बि थी वञे, बाक़ी इहो आहे जंहिं महिल मौके उते हेल्प कंदियूं आहिनि मुंहिंजूं। कुझु ईअं कमु कंदी आहियां, कुझु बि कंदी आहियां त हैल्प कंदी आहिनि।
हा उहाई हेल्प त हर कोई करे थो न, ॾिसे थो भई असांजी माउ थकिजी थी पए।
बाक़ी इहो आहे निंड्र जीअं हुननि खे पूरी खपे, त मूंखे बि पूरी खपे मा
हा।
हे थोरो दे, हे वरी देरि सां सुम्हंदी आहिनि देरि सां ऊथंदीयूं आहिनि, मां वरी थोरो जल्दी सुम्हंदी आहियां। अठे-नवें सुबुह ऊथी वेंदीयां, पर नवें ताईं त मां बि पलंग ते ई हूंदी आहियां।
हा मुंहिंजी मम्मी जो इअं जल्दी सुम्हंदी आहे पो उथी वेंदी आहे जल्दी, मां देरि सां सुम्हंदी आहियां त देरि सां उथंदी आहियां।
हम्म-हम्म।
हिन लाइ, हा लॻे थो न निंड्र त हर कंहिंखे पूरी खपे न अॼुकल्ह।
सही आ-सही आ।
न त उहेई वरी मथे में सूर ता थी वञनि, बीमारियूं ती थी वञनि, निंड्रू पूरी न कयूं था त। हा।
हा बाक़ी, अॼुकल्ह शरीर में उहा ताक़त ताकितूं कान्हनि न, हेतिरा हॾ हणो ओतिरीयूं ताकतूं कान्हनि।
हा खाधो कान्हे न सुठो, वणे किथे थो असां बि अॼुकल्ह ॿारुनि खे पिज़्ज़ा मोमोस हे ही पिया था वणनि।
हा इहे-इहे, आऊं मुंहिंजो त नेम ॿधियलु आहे मां त रोज़ु ॾही जो कटोड़ो खाईंदी आयां।
हा असांखे त वणंदो न आहे वरी इहे ॾयूं-फयूं, ॻीहु
बिना त मुंहिंजी सुबुह ई नथ मां रोज़ु खाईंदी आहियां ॾही जो कटोड़ो, ॿियो कोई खाए न खाए मां त ज़रूरु
रखंदा आहिनि न सेहत जो ध्यानु अॼु
अरे भाई मूं ॾियणो आहे न भई अॻिते बि त ॿारु अगरि आहिनि न शादियूं थींदियूं मूं ॾियणो आहे न, ॿुॾा थी विहऊं छा?
हा उहोई त आहे न।
आऊं ॿुॾा थींदासि पो सेणनि खे नियाणे खे न वणंदासीं न।
हा न त चई था ॾियनि अॼुकल्ह साम्हूं वारा की भई तव्हांजा बई माउ-पिउ त ॿुॾा लॻा पिया आहिनि।
हा उहोई त, त सुहिणा लॻऊं न।
हा उहो ई त हाणंदा कयो न क्रीमूं व्रीमूं सुठियूं उचियूं।
उहो ई आ न आख़िर चइनि माण्हुनि साम्हूं बीहणो आ।
हा।
त करणो आ न भाई।
हा, ॾिसणु अच जवान लॻणु खपऊ न भई।
हा उहो ई त मूंखे ॾाढो लॻंदो आ हिन ॻाल्हि जो। मां चवंदी आया भली फुलको घटि खाइजे कुझु बि पर पंहिंजे पाण खे ठाहे वेहिजे।
हा उह ई त आहे न।
मां त सोचां थी जिम जॉइन कयां।
हा पो भले कयो जिम जॉइन। पो घोटु परमिशन ॾींदुअ?
हा हा पुछो मान अॾु चई हा बिल्कुलु वञ भली।
हा त पो वञो भले जॾहिं घोटु चवनि था त पो वञो।
हन थोरो हाणे मिठाई खाइ अचो न जीम जी बि।
हा बिल्कुलु शौक़ु आयो आ त पूरो करिणो खपे न शौंक़ु खे मन में छो रखूं।
हा बाक़ी।
हिक ई त ज़िंदगी मिली आ, सभ पूरो करणो खपे।
हा बाक़ी, अरे शरीरु ठाहियूं न।
हा उहो ई त थोरा फिट विट लॻो जवान लॻो।
त ड्रेसूं मूंखे ड्रेसूं थोरीयूं स्टैंडर्ड पाइणूं आहिन त कीअं पायूं ड्रसियूं स्टैंडर्ड?
हा पो जवान सुठा लॻंदव न हटा कटा।
हा थोरो छा आहे, की मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिन तोखे टे पेट तई।
त उहे हाणे हिकु पेट कयूं न।
बिल्कुलु घटाएचो ॿ पेट ॾेई अचो जिम में वञी।
हा।
बिल्कुल वनो जॉइन कयो।
हम्म सही आ न।
हा।
थोड़ा बढ़िया थी अचऊं ह न।
हा बिल्कुल सुठो आ न।
ट्रिन ट्रिन जो हिकु पेट करे अचऊं।
हा सही आ।
पो पो पतली स्टरीप वारा कपड़ा पाए।
हा पो त सन्हो माण्हू त सभु कुझ पाए थो सघे न।
उहो ई त।
सञा त कुझ बि पाए था सघन मोटन खे वरी लॻे थो न छा अयूं जचंदो न कीअं लॻंदो।
हा सही आ।
उह ई ॻाल्ह आ न बसि।
पर छा कपड़ा मूंखे ठवंदा आहिन। मां जेको पायां मूंखे ठहंदो आ।
हा।
इहा ॻाल्हि आहे हाणे छा आहे मुंहिंजी ॾोहिटरी जी सगाई थींदी। सुठी ड्रेस अरेंज करे रखंदमि मां हिकिड़ी।
हा, सुठो आ न, हा बिल्कुल।
नज़र त अचां।
हा, लॻणा त खपो न, भई मामी आहियो।
हा, उहोई त नज़र त अंचा।
हा
हूं
ॿयो, बाबू ठीक तव तांजो, पढ़ाई करेव तो?
उहो उहो उहो भाई, पढ़ाई न कंदो आ, सा बस आख़री में महीनो हिकड़ो पढ़ाई कंदो आ, पास थी ईंदो आ।
हा, हल छोकरन जो दिमाग़ वरी तेज हूंदो आ न।
हा हा
हू कवर करे वठंदा एन, महीने में ईं।
हा, वयो आ न कारखाने।